ह
ह ओहि ठीके रहतै, कतय कहै छलो, ह तऽ नहि एतै ने यौ तऽ विराटेनगर साइड देखत। कतो ने कतो चलबे करब। ऐब तऽ कतो ने कतो चलब। ह गाव सभ घूमैत घूमैत बोर भऽ गेलिए।
हू
नई हेत तऽ बै, नई हैत ने नई हैत न। से है, पैसा तैसा पर नई हेट चलो बाबे धाम।
हँ बाबा धाम जा सकै छै
ट्रेन में मस्त टिकट कट कट एतय सँ अथी राति में एकत आइ कते बजे अके बतबै छी सिस्टम एतऽ अपना सभ आठ बजे ट्रेन में चढ़ब। और सँ जे ट्रेन से हम लौट किना आबै छै ओ ट्रेन में चरबै राईत में तीन बजे डीसीडी उतरब ओ डीसीडी में मस्त बाबा के दर्शन कौ कऽ एक दिन दोसर दिन ओत सँ निकलल निकलव कलबे सिमरिया नहा सुना कऽ और जे छै अहाँके फेर अथी धूरीयान पकर केँ अगला दिन अगला दिन अहा के मतलब एक दिन अगला दिन में अपना सभ जब मधुबनी आब जबै
यहाँ आय जाब ने तऽ चलि जायब भागलपुर घूमै उधर जा सकलियै और किनक दूर सँ
भागलपुर सभ में कथी छै
भागलपुर सभ तऽ अच्छा खासा छै घूमै वाला
हा बहुत चलब होता बाब बाब ने मेन छै बाबाके नगरी सब चलब ततऽ तऽ आओर मजा एतै बाबाके नगरीमे बहुत मजा आबै छैय
लेकिन वहाँ पता यै लेकिन वहाँ सुल्तानगंज से ने पैदल चलब बाबा
हे महाराज पैदलवला हमरा बुते नहि आयत सावनमे तऽ बाबाधाममे आओर अथिी रहैत छै भीड़ रहै छै
तऽ की एकरो सब के तैयार क लेब मजा पैदल पे मस्ती करै चला वहाँ सब
एबै ने तऽ ओकर प्लान करबै से नहि हँ सएह कहैत छियै एवेन्ट ओके प्लान करबै नहि हेत तऽ पैदले चलब तऽ कोनो कोनो ने कोनो ककेचलब
चलब ना हँ न ए तऽ उधर वहां से तऽ बस पैदल बहुत कुछ चलैअछि
किछु नहि तऽ ने देखल जेतै नहि दादा इमर नेपाले साइड कतहु ने कतहु चलबे करबते टेन
ह एकदम की करैके चल लेकिन ह
फिर के एके जगह मेन छै न ने मधुबनी मे घूमै फिरैके जगह छो त घूमै फिरके जगह ल तहन मजाय
हँ इहो बात अछिइ
हमरा दोस्त बहुत जाय के मोन शैद नगर में जे छै ने अं्बिका राजपूत घर लग कनि लोक घर लग जााकऽ दिस टाारट कऽ केऽ आबि दिये
यहाँ कोन अम्बिका के बोलै छियै ने सैद नगर तऽ यही हो जा छै ने
से हमरा नहि मालूम शायदर चौ टी वी एस एजेन्सी छै
टि भी एस एजेदिलली मोर लग
दिल्लीमे हमरा ओतेक नहि मालूम हइ यार सचमे सैद नगर क्षेत्रके नाम छै आओर टी वी एस एजेन्सी छै तऽ हम अहाँके लोकेशन भेजब
हँ लोकेशन भे जब तक पहुँचाएंगेाकि सैद नगर एक दू एगो लहेरिया साराय छै
नहि ओ लहरिया साराय नहि क्य क दरभा दरभङंगग स्टेशन से पन्द्रह मिनट के रास्ता
तऽ स्टेशन से किधर छै पन्द्रह मिनट के रास्ता
उसँ नहि हमरा मालू
दच्षिण पन्द्रह मिनट के तऽ यही बेले वला हमरा बुझाइए बुझाय य छै यह गेले वाला है आ टी वी एस एजेंसी यहीं प रअछि वहं से दिल्ली मे नजदीक अछि
नहि मालु गेल छी तऽसोचलहुन कतेकबेर गेलछियैत बाइके से गेल छलिए गेलियै काज के अलिये ओते घूमने नहि छै दरभंगा ताहिद्वआरे हम चाहे छी दरभंगा
सैदनगर सैदनगर गेल छलियै अहाँ
नहि हम हम एक बेर हम खाली राति मे गेल छलियै हमरा कहॉने छलै हे ने की अथि भेट करै ल हबै ने हम एतय रामपट्टी बाहे कटने छलियै रास्ता
तम पट्टी होके त ओ सकड़ीए लियता
ह्म
आ सकरी से कहाँ दरभंगा केहाँ से आ गेलियै दिल्ली मोड़ से या फिर इधर से
दरभंगा पीछे सँ कटि समझा गेल छलियै
ओ तऽ कटिते हुए गेल होबे तऽ गुमती क्रॉस कर कऽ होबे
हँ हा कियकि दिल्ली मोड़ में जे छै ने चेकिंग चलै ताहि दुआरे
ओ तऽ घुम फिर घुमति क्रोस मने क्रस कर कऽ केँ किधर गेलियै अहाँ राज मैदान राज मैदान याद अइछ
नै यौ हमरा नइ याद है गौरव के याद हेते गौरव गेल छले
हा
ओ तऽ रेंडमली बजा लेलके तऽ हम चलि गेल
ओ जेसे तऽ एो दिल्लए मोर लगन
कियाकि हम चाहैत छियै ने दरभंगा स कनि एक्सप्लोर करियै से हम चाहैत छी
दरभंगा मे अहाँ कि एक्प्लोर कर एगो राज मैदान कऽ सकलियै म्यूजियम
अथी म्युजियम भऽ गेलै श्यामा माई मन्दिर भऽ गेलै
ह वहि ठसे
ई सभ घूमि लेतियै से हम चाहै छियै मनोकामना मनोकामना ह सएह चाहैत छियै ई सभ घुमि लेबै ने तऽ मजा एते हम से चाहै छीयो।
ह हँ से तऽ अए छै हमरा सभ लए तऽ घर आंगन छै ई सभ
हम किया कि हम सच कहू ना हम दरभंगा साइड गेल नै छिया तऽ हम चाहै छियै एक एक्सप्लोरसलो कऽ के अबियै चारि पाँच आदमी रहबै ने एमहर से दरभंगा जेबै सभ
हँ तऽ अहाँ रहबै ने आओर मजा एतै अहाँकेँ मालूम हत कोन जगह कोन छै कि छै से सभ जगह समझ एतै
डेली डेली के एनाई जनाई रहै छलै श्यामा मन्दिर
दरभंगा। दर्शनू आ कि करबै ने आ छोरु नेपाल उपाल दरभंगा दरभंगा सँ मुजफ्फरपुर
इमहर।
दरभंगा पहिले घुमि लेबै ओहिके बाद मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर वाटर पार्क कऽ राति तक मै ने तऽ अगला दिन मे आइब जबै एत आ
इहो भए सकेल हँ तब तऽ ठीके रहत। हम बुला लेब अपन
सैहे तऽ रहै छै आहा मुजफ्फरपुर मे ते अहाँकेँ गर्लफ्रेंड रहैएै
ह तऽ हमरो आसान हो जेतै ने
आ ओकरा कहब आय। ओकरा कह ओकरा कहब आउ वाटर पार्क आई हे आउ अहाँ मस्त इन्जॉय तेन्जॉय करब सह कहे छी ने इहो सभ रहत पार्क उरक लऽ गेल तऽ ह करत ओ करत भाई दरभंगा मे तऽ छी दरभंगा दरभंगा मे एक्सप्लोर किच किच कऽ से श्यामा माय मन्दिर सब घुमि कऽ टाइम न द कऽ ग सीधे मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर वाटर पार्क वाटर पार्क नहा कऽ अगला दिन अगला दिन कि ओहे साँझमे य साँझमे पाँच। छओ बजे निकलबै आ आठ या नओ दस बजे
हँं वो तऽ चली याब लेकिन यौ ई सोनाली के घर हो जाइ छै मजफ्फरपुर
मुजफ्फरपुरगो घर मे थोड़े बता मुजफ्फरपुर कते बड़का क्षेत्र
ई बड़का मॉल उल नहि अछि। उधर ही ओकर घर अछि।
हँ तऽ ओहि साइडमे कियाल जेबै अपना सभ तऽ वाट पार्क जेबै ने ओहि क्षेत्रसँ जाइ छैै की।
आब से तऽ हम नहि कहब पूछे पड़त। आ बीचमे अपना दस्त सब साथे वाटर पॉर्क
हँ तऽ ओकासँ पूछब कतय छै ने त अपन ब आएं कहू ने अपन फाइलके एगो फाइल हमरा सेट करबा देत आ सत्यम ह।
हँ यौ ओकरा उ घरे मे रहै वाला आदमी
तहन जरूर रह दिअ
हूँ
सोनालि सबके बॉयफ्रेंड छै मेन बात इ छै
तऽ क ई बॉ फ्रेंड लै छिय यार देखियौ ओहो सब दे देत लेकिन
हमरा ले दे एहिसँ मतलब नहि न हमरा आदमीक के दिल हमरा आदमीके दिल चाही मतलब प्यार करबी।
हू यार अपन सबके तऽ बात तऽ सब हाइए लेवले होइ
हमर हमर आदित्य के सिस्टममे आर आदित्यके किछ किछ जे छै ने सिस्टम सेमे रहै छै। ओहो प्यार मे हारल आदमी हमहुँ प्यार मे हारल आदमी छी।
यार अहाँ सब देखियौ ट्रू लव करै छियै ठीक न हमरा टूर लव होयबे नहि करै अछि।
हम हमर आदत एकटा आबि गेल तऽ एकेटा पढ़लहुँ। भले एकटा के पता यौ एकटा अथि हमरा लग जे छलै एखन जे सोनिया छलै ह। तऽ ओकरा टाइमे मे पता य हमरा तीन चारि टा लड़की मैसेज केने छले हे हम तीन चार। चारिटाक कि ब्लॉक कऽ देने छलियै ओ हमरा हमरा बजै हप्ता दू हफ्तामे छोड़ि देने छलैए। आब हम अब अब ज अब जब हम स्नैप इंस्टा रखलियै। तऽ ओहिमे केकरो मैसेजे नहि आबैत छै।
वही होइ की करबै।
हमे तामस उठा लिय इ सब हर
की कह सकै।
की समय यौ
पटना मे हो गेल मैरिन ड्राइव आओर, एक आओर मॉल अछि ठीक न बड़का मॉल अछि। से घुमू आओर, हँ पटनामे भी छै वाटर पार्क, आओर गार्डन वार्डन भी छै पटना भी घुमि सकलियै।
पटना जाइमे अपना सबके चारि घण्टा लागैय
ह्म कथीसँ जेयबै तऽ पटना जाय।
बाइक से हँ चार घण्टा प्लस लाग जाय लाग जायत चार घण्टा
अथि गैप लऽ ले के कहै छै ह ठणडी के मौसम में तेने
ठंडी रहे छै त कनि गाड़ियो घिंचायई छै गाड़ियो जादा गरम नय भेल
गरम नय होइ छै ओर बारिश वला मौसम मे तऽ ओर मजा आबै छै हल्का हल्का बारिश वारिश भेल निचास पुरा ठण्डा गाड़ी भगबैत रहू खाली रोड नय गड़बड़ होए क चाहि
य एक बेर गेल छलिय हम छी कॉलेजे गेल रही पटना एक्स्ट्रीम से बाइ प्लस अकेल गाड़ी चलेनू पहिला बार
अथी दस बारह घण्टा लाइग गेल चलबैत चलबैत जाइत जाइत
नय दस बारह घण्टा नय लागल लागल तऽ चारे घंटा के आस पास
वही गेली आराम से पूरे भुझन भेर राइत र घूमिते रह गेली गेलीय भेर रात रात तऽ बबि गेल फटाके ऑर्डर उर्डर देिबेके छलै ऑर्डर उर्डर देली एनी ओनी घुमली वहाँ के दोस्त उो्त छैल रामनवमी रहै प्लान हम नी घूमे आब की करती मना भी नय क सकलियै दोस्त सब के फेर वहाँ से निकली रामनवमी घूमे गाड़ी सब चलते चलते दू तीन बाइज गेल सुबह आब कहलिय आब आब जैयब रूम पे सुते तऽ फेर सुबह हो जायत आ गर्मी के मौसम फेर गाड़ी घीचे में फटत ओइ से अच्छा कहली दू बजे राते मे निकलै छी सुबह छै बजे आराम से यहाँ दरभंगा पहुँचलीए दरभंगा एगो दोस्त रहा वहाँ ओकरे रूम पे जाक सुतलिय कनि दे सुतल फेर कनि देर दरभङ्गा अयली फेर वहाँ से निकलि गेली
ह मजा आबे है गाड़ी से घुमे मे लेकिन
हँ हँ बाइक रहल ह ओहिमे मेमोरीज बहुत बनेै हइ
देखियौ और
अ मेन छै न स्प्लेंडर सब अथि स्पलेंडर सब देखु आर वन फाइव अहाँ वाला गाड़ी एक स एक सए पच्चीस प्लस जे गाड़ी रहै छै ने जाइ छै त घीचो लै छै गाड़ी हँ स्प्लेंडर सब भऽ गेलै नय जल्दी घीच नय पाबै छै रास्ता
हू हू लेकिन चले छै स्प्लेंडरो चलै ऐछ अच्छा खासा
तऽ सूरज अपन गाड़ी ककरो दै के नय चलबै लए